हेलो।
हँ।
की हाल चाल छे।
ठीक अपन बताबै।
बढ़िआँ छै ठीक छै।
कि कर छै रोटी बनाबी छ।
बस जस चलू हैं रोटिय बनाबै लए।
डीस्टब नहि हेतऽ।
न न काम मे लागल सह चलै छै।
अच्छा ह ह।
ह आओर तऽ बने गेलेलो।
ह बौआ बनाबै छै।
अच्छा आओ रोटी तु बनेबी।
बस भात ओकरा उपास छलेना तऽ अभ भात बनती रहेतमे।
अच्छा सब बा। हँ ह। हम तऽ आ आध पके सा लने छै।
ह सोचलियै एक आओर बेर बात कहली कम से कम तीन गो कॉल तऽ हेतै।
तीन बेर भऽ जायत नहि कि तऽ कम से कम दूोटा एक्सेप्ट कऽ लिय।
कायल् तऽ वहगो केलक चआर।
आर काल्हि के तऽ बुरा हाल पता छौ एकटा बात आइ तऽ मतलब इहो रहे जे मतलब। हमे नहि भेटल आ दोसर बात काल्हि सब मोन टूटि गेल रहे आइ।
हँ हमरो सएह भेल रहे तै भोरस ओते ध्यानो। नहि देने रहिये।
हमहुँ सेम हमूँ तऽ ने देखी एक तऽ मतलब इहो रह कि व्यस्तो तैयो होइ छै ने। की कनि समय निकल लेलहु कहुना।
पैसा प्रोसेस मे देखबे छै ने ओ आबि जेत। तऽ आधा मन खुश भऽ आधा से बेसी पूरा मन खुश भऽ जेतै।
लेकिन जखन से साँझ से ओ देखेल आब तऽ कहलियै अरे। इ केना अच्छा गै इ पता छौ। ओ हमरा कहलनि कि तोरा दिया कि मतलब हुनिका कनि आओर टास्क। एखन करय पड़तनि तखन फेर ऑडियो वलामे हुनका देबनि।
अच्छा ठीके छै की करबै। तऽ तू सब जे काॅल कऽ दै छीहि न हमरा। । न नहि पाँच रुपआ हेतौ ओहिमे। हँ अरे ओह डिब्बा जे छौ तहिमे।
नहि रो ओहो तऽ बाद हम दैयए देलियै। नै। । तऽ ओ हमरा तू सब जे कॉल करै छी ने तऽ आब रहऽ दही हमही कॉल करबौ तोरा पर।
अच्छा मतलब नहि बुझलीय गप। अच्छा तैसा कम्प्लीट भ जेतौ हँ सही कहली हँ हँ। नहि अबै छै नहि अबै छै यार तू कते समझदार छी। हम इ बात आब बुझै छियै तू पहिले से बुझगेलहि।
जब।
मतलब जे भी चीज तू पहले से गाॅर केलही या। से हम अखन तक गाॅर नै कऽ पेल रहियै।
नहि नहि हम ई बात क ले रहियै एहि दुआारे क लेने। रहियै जे तू कहली पन्द्रह टा कॉल एक दिन मे कयल जा सकै। सकै छै ठीक तखन तू कॉल केने रही तऽ ओहि लिस्ट मे नहि एड भेलै। ओ जे अबै छै काॅल कऽर बलामे हँ। तहन हम ई बुझि गेलियै। जे की कहे छै अपने केलहा के गिनती छै ओकर केलहा के गिनती नहि छै।
नहि गिनती छै हम जेना गबो तऽ ओकर गिनती हमरा नहि छिय।
हँ ओ तोहर टास्क छौ पैसा हमरो मिलत लेकिन टास्क तोरर छौ। आब कोशिश करबै हमही करियए मने कत्ते और कनि करबै तहन जा। हेतै।
लगभग केऽ टा भेलौए तीस-तीस टा अगर कऽ लेबही न। तब भऽ जेतौ।
तीस तऽ हमरा हौयया बीसटा भऽ गेल हेतै। लेकिन तीस टा नहि भेल हेतै भ सकै छै।
हूँ।
ठीक छै देखैय छियै, एक-दू दिन और कऽ लै छीयै तहन।
कैहीयै आओर की।
हँऽ देखही हूँ। तऽ मोन तऽ हमरा वैह पर उल्लास भेल ने। तहन फेर कथी, तीस टा के नहि भेलए ट्वेंटी फाइव पच्चीस भेलैए। शायद, लेकिन तैयो ओ हम। मतलब ई छै ने कि हम लॉगिन पहिने केलियै ने हम लॉगिन तऽ। चाइरे जून कऽ केलियए।
हँ हँ तऽ तहि दुआरे।
यूजर तऽ हम एकर पहिले से छीयै, हँ यूजर पहिले से छीयै। भले हम मतलब काज बाद में स्टार्ट। केलियै, तोरे जका हमहू काज स्टार्ट केलियै ब्रहस्पति दिन से शायद हम त शायद शुक्र दिन से तू। ना रहै, तऽ इ यूजर हम रहियै पहिलेसँ।
ओ चाही। एहिसँ बेसी नीक हमरा ओ लागैय, ओ कऽ लेब दू-तीनटा कॉलो कऽ लेब।
हँ। हँ मतलब ओ छै जे सुनू ब। अपन टाइम के बात छै, एहिमें दुनू के टाइम चाही।
तइने सामने वला फ्री रहै तहने ने बतियेतै।
तखनी न करतै सही बात छै।
तसा। कहलियै हँ हम तऽ कहलियै जे बहुते पैसा आबि गेल तऽ कहलखिन कि जे नहि-नहि ठी। क ऐल हे।
तखन तोरा अगर ओतबा एतौ तखन तऽ हमरो आयत हमरो देखबइयै।
हँ तै न हम कहलियै देखी। हँ वएह तऽ हमरो साढ़े आठ सौ देखाबैये।
हाँ तोरो देखालियो आठ सए त। तेँ ने हम तोरा कहलियौ जे तोरा एते किया देखबै छौ, हमरा तऽ एतनी अइ हम त एते बात केली हऽ।
हम्म। अच्छा।
हँ, जे होय बस ओ पैसा पहिले एकबेर आबि जेतै ने तहन लागत जे हँ आयल।
ई तऽ एबेटा करतौ कियाकि भाय हमरा। एक बेर ऐयल अइ, तें हम कहै छीयौ ऐबेे टा करतौ।
हँ। तऽ हमरा जाबे तक नहि ऐत ताबे तक। कनिक कथी लागैया तऽ मोन में।
सही बात छै। हमरा लगइये काइल तक आइब जेबाक चाही आ जे करै सेवेन टू फोर्थ। किन लिखल छी तऽ।
हँ जे करै।
हूं।
आओर सब कोनो टॉपिक स्टार्ट कर न गे तु। कगरा शिक्षा गे साढ़े चारि सऽ साढ़े साढ़े चारि सऽ।
अच्छा।
ओ नहि गे ओकरासँ बेसी बात नहि होइ छै। बहुत कम केवल हमरा टा सऽ होइ छै ओ भी। ज्यदा नइ होइ छै, तऽ ओहि दुआरे। बस ओकर आई डी बना देने छियै ओहिना, कखनो मन भेल तऽ अपन कऽ लेलौं।
अपन घर में एगो रहनाइ ठीक रहे छै, जे अपन कखनो- काल कऽ लियअ। नहि कियो तऽ ओ तऽ रहत ने।
हँ देखि भैया-भइजी के कहने। कहलियै तऽ मतलब हुनकर अथी छनि ने आइ फोन छनि तऽ आइ फोन में ओ नहि होत, हेतै।
ओ सही भेलो बाँकी के देख। बाँकी के विश्वास के बात छै। विश्वास नहि होइत रहै छै, पप्पा सभके की छनि पप्पा- मम्मी सभके हेतै जे। ई किछ फ्रॉड अछि, ठीक छै तऽ हम सबके ई बात। बुझा सकै छियै।
बरबरेबो, हम कहलिए रहा दिहिन ब्लोगिंग करै छिये।
आओर तै हम घर में आओर ककरो। आओर केकरो हम कहनेहे नहि छियै, किया तऽ एक बेर चर्चा लेलियै तऽ बाप रे सभ हमरे उड़ाबऽ लागल। कहऽ लागल जे तुहे इम्हर-आम्हर में कथि पड़ै छै।
तऽ हम ककरो कहबे नहि केलिए जो।
हँ ठिके केलें।
आ एहन काज छै, जे हम मैथिली में बात करै छियै तऽ ककरो किछ सको नहि हेतै कि। कऽ रहले अइ, भाइ बात कऽ रहल छी।
हँ।
हं ताहि दुआरे। नहि तऽ हाँ।
हमरा घर में सबके बुझले छै।
हँ, तोरा घर में तऽ तीने आदमी, तऽ हमहूँ तीन आदमी के तऽ बताये देने छिये। चाइर आदमी के, चारु भाइ-बहिन के पता अय। नहि मम्मीओ के पता छै, कियाकि मम्मी के विश्वास छै। गलत नहि करत।
हां।
बाकी के नै, पप्पा सब के नै।
हां तऽ ठीके छै कि भऽ गेले त कुनू बात नै।
हुं। और अच्छा यूट्यूब पर वीडियो दे छी की नै।
उम्म म हम ए बीच मे नै दै छियै आब ते पता नै कियाए व्यूजे ऐनाय बन्द भऽ गेले। एको रति नै आबै छै बीच मे हम छोड़ो देलियै हां पहिले अबै छलैया मतलब आठ सौ हजार एना कऽ के व्यूज जाय छलै हां आठ सौ हजार एना भ्यूज आबै छलैया। कखनो पन्द्रहो सौ, कखनो दुइओ हजार पता नै एक महीना से की भऽ गेलै। हां शॉर्ट्से दै छै अरे किछो देलो बूझि न हम ओनैहिये अपन मोन लगबा लेल किछो दऽ देलो रियूज दे बला या किछो बला, रीशेयर कऽ देलो, हां हमरा कु कुनु एहन अथी नै ओहो भ्यूज नै एले त हम लगभग एक महीना से नै दै छियै, एक महीना से बेसिये से तोरा पैसा आएल छलौ ने यूट्यूब पर।
हां-हां पैसा तऽ हमरा आएल रहै, पर वाएह हमरो वाएह हाल छै द नै पाएब रहल छियै।
हां तऽ काए कते आएल रहो, कहिया आएल रहो।
कहिया आएल रहै कते दिन भऽ गेलै तै मे हमरा ओय टाइम मे आएल रहौ साढ़े आठ हजार के आसपास।
बहुते आएल रहौ।
हाँ एतबा आएल छलै नै। हां एकेबेेर आ आर एखन डॉलर बनल छै ओय पर। लेकिन हंड्रेड नै सायद छै। नै डाएल पाबै, नै डालै छिये। अरे मेन समस्या की भऽ गेलै हमरा साथ, की कहली।
औ तोहर ओ पढ़ाय-लिखाय वला छै ने तऽ ओ ते ओहि तरीका से हेतै।
ओहि तरीका हां और किछ त नहिये द सकै छी। मेन दिक्कत की भ गेलै बुझली कि मतलब तेइस तक छलैया तोरा ग्रेजुएश न के हमरे सब जेहन सिलेबस त हमरा रेहल-खेहल बला बात छला।
हां आब दिक्कत होएत हेतौ।
सिलेबस भ गेल लै चेंज हमरा खुद नै पता छै सिलेबस की छै संस्कृत के, आब पता चलल ऐ। त सोचलियै जे स्टार्ट करबै, लेकिन आब बुझते छी कोनो काज जहन बन्द भ जाय छै ते स्टार्ट केना मे कते दिक्कत उहाए सब समस्या छै। तै उहो बन्दे छै।
हां लेकिन पैसा बढ़ियां आएल छलु अए।
हां अरे पता छौ अगर हम ओय पर काज करा लगियै नै जेना हम पहिले ओय पर काज केने छियै, हमरो खुद लागैया जे हम ओय पर काज केने छी, अगर हम करा लगियै नै त आब हम बहुत आसानी स क लेबै। कियाए ते आब हमरा पास पहिले से जादा एछ सब चीज मतलब नॉलेजो देखल जाय त पहिले से तहन ठीके ऐ। पहिले ओते चीज नै रेहाए लेकिन वाएह बात छै, मोन उत्साह सबसे पैग चीज छै, ओनैये ते किछ नै या।
हँ ओ त होइते छै।
हँ अहि दुआरे सब चीज ठप छै।
हँ नै कह। जे पैसा बढ़ियां आयल छलौ तोरा मतलब गरबा एते। मुकुल दी के त एखनो नै बुझैए एलैए।
है हुनका त ओहि टाइम बढ़ियां रहनि अथी पिरिओ मोन्टाइज भेलैन।
मोनीटाइजे नै भेलैया आ त बढ़ियां सब्क्राइबर छै ब अ की कहै छै। विडिओ त अपन देबे अरय छथी बुझाइया हम देखबे नै करै छी।
अरे देखी सब्सक्राइबर सं किछ नै होइ छै आर सब्सक्राइबर सब।
हँ एक साल के क्राइटेरियामे नै बुझाइया पूरा होइ छै। तै दुआरे ओकरा ओथी भ जाइत छै।
एक साल के क्राइटेरिया मे हुनका सब्स्क्राइबर भ गेल हेतनि। हुनका दिक्कत हेतनि अथी के वाच आवर के।
ह त वाचे आबर नै पूरा होइत हेतै भ सकै छै एखन तक नै भेलैया।
हंअं।
अगर होइतै त कहिते ने हं वीडियो सभ त डालिते रहै छै। ओना हम देखै नै छियै लेकि। डालैत रहै छै आगाँमे आबि गेल रहै छै हम देखबे नै करै छिअइ हम यूट्यूब ओनाही खोलबे कम करैत छी यूट्यूब चलेबे नै करै छी। से त देखलौएं।
ओअ। ओ भैए जेतनि लागल रहथिन त। नै किछो नै चलाबै छियै। खालीटा वॉट्सऐप। वाट्सएप खाली टा आओर अथी टेलीग्राम चलबै छी बस।
टेलीग्राम पर की करै छी पढ़ाइ।
पढ़ाइ आरे बहुत चीज भेट जाइ छै आरे। पढ़ाइ। पढ़ाइ पढ़ाई वला बहुत मेट भेट जेतौ हमरा त ब बहुत।